हेलो।
नमस्कार मित्र।
नमस्कार नमस्कार
सभ ठीक छै ने
हँ सभ ठीक छियै
आई हम मेहनती किसान जीवन पर एक प्रेरणादाय कऽ कहानी आधारित बातचीत करल चाहैत छी कहानी। ई छै कियुकि किसान समाज आधार छथि्ष
हँ बिल्कूल बिल्कूल सही विषय चुनलू कियकि किसानक मेहनत बिना हमर जीवन कऽ कल्पना करब कठिन अछि
कल्हि हम एक एहन किसानक कहानी पढ़लहुँ जे अत्यन्त गरीब छलाहदा। कठिन परिश्रम धैर्य आ ईमानदारी कऽ बल पर अपन परिवार आ गामकऽ जीवन बदली देलनि
हँ ई तऽ बहुत प्रेरणा दायक बात कृपा विस्तारसँ बताउ जे हुनक सघर्ष कोना शुरू भेल
ओ किसान प्रतिदिन भोरे म सूर्योदय से पहिले उठैत छलाह आ खेत दिस चली जाइत छला ताकि समय पर सभ काज पूरा सकै
ह सच को तो किसान कऽ दिन बहुत कठिन मेहनत से शुरू होइत अछि
हँ कपड़ धूप वर्षा ठण्ड आ आधी कोना मौसम हुनका अपन कर्तव्य से रोकि नहि सकैत छल
हँ ई तो सच्चा कर्मा योगिक पहचान अछि
आर्थिक कठिनाइ केँ बावजूद ओ अपन बच्चा सबक पढ़ाइ कखनो बद नहि होबाक देलनि
हँ ई सुइन केँ स्पष्ट होइत अछि जे केवल मेहनत ही किसान नहि बल्कि दूरदर्शी पिता सेहो छला
बहुत बेर फसल खराब जाइत छल मुदा ओ निराश नहि होइत छला
बिल - बिलकुल कठिन समयमे धैर्य रखनाइ सम्भवतः पेघ साहस होइत अछि
ओ कहैत छलाह जे मेहनतक फल देर सवेरे आवसँ भेटैत अछि
हुँ ई विचार प्रत्येक मनुष्य लेल प्रेरणादायक अछि
एक वर्ष गाममे भीषण सुखाड़ पत - ए पड़ल जाहिसँ अधिकांश किसान निराश गेलहा
हँ तखन तऽ ओ हुनको बहुत कठिन परिस्थितिसँ गुजरै पड़ल होइ
बिलकुल मुदा ओ हार मानबाक बजाय वर्षा जलक संरक्षण आ आधुनिक खेतिक उपाय ओ अपनाली
हँ ई तो बहुत बुद्धमानी आ सकारात्मक सोच उदाहरण अछि
धीरे धीरे हुनक खेत फेर सेँ हरियाल उठल आ नीक उपज होएब लागल
हँ मेहनत अ सही योजना सदिखन सफलता दै छथि
हुनका सफलता देखिकेँ दोसर किसान सभ सेहो नवी खेती पद्धति अपनायब लागल
हँ एक व्यक्तिक प्रयास पूरा समाजक सोच बनि सकैत अछि
ओ प्रत्येक किसान केँ कहैत छलाह जे खेती केवल पैसा नहि बल्कि राष्ट्र सेवा अछि
हुँ सच कहू तो किसान बिना देशक विकास सम्भव नहि अछि
आओर आसानी की खाद्यक अत्यधिक प्रयोग छोड़ी जैविक खेती पर जोर देबाक लागल
हुँ एहि सँ माटिक उर्वरता आ स्वास्थ् दुनू सुरक्षित रहैत अछि
धीरे धीरे हुनक उपजाउ गुणवत्ता बढ़ल जाय बाजार मे उचित मूल्य भेटल लागल
हँ ई तऽ हुनका दूरदर्शिता निरन्तर सिखबाक इच्छा परिणाम छल
ओ अपन खेत मे वृक्षारोपण सेहो कऽ लेलनि ताकि पर्यावरण सुरक्षित रहै
हुँ बिलकुल किसान जब प्रकृति रक्षा करत तो प्रकृति सेहो हुनकर साथ देत
हुनका जिला स्तर परर उत्कृष्ट किसानक सम्मान सेहो प्राप्त भेल।
हँ ई समान वास्तेमे। हुनक अथवा परिश्रम सम सामाञ्चल।
सम्मान भेटलाके बादो ओ कखनो। अहंकारी नहि बदलन।
हँ विनम्रता महान व्यक्तिक सबसे सुन्दर गुण होइत अछि अछि।
ओ युवा किसान सबके प्रशिक्षण दैत छलाह। आ अपन अनुभव साझा करैत छलाह।
ज्ञान बँटल जाइ तखन सामाजिक विकास तेजीसँ होइ छथिन।
हुनक प्रेरणास से गामक। के बहुत रास युवा खेती दिस फेर आकर्षित भेला।
हँ ई तऽ गामक भविष्य लेल बहुत शुभ संकेत अछि।
ओ सदखन कहैत छलाह जे माटी से प्रेम करब तखन माटी सेहो अपन। प्रेमक फल देत।
हँ ई बातके प्रत्येक किसानक हृदयके। छू लेवबाक क्षमता रगत छी।
हुनका बच्चासभ सेहो मेहनत ईमानदारी आ अनुशासन महत्व सीखल।
हँ माता पिताक संस्कार बच्चास सभक जीवनक सबसँ पैघ सम्पत्ति होइत अछि।
ओ किसान अपन सफलता के श्रेय भावना। अपन परिवार आ निरन्तर मेहनत के दैत छलाह।
हँ ई। कृतज्ञातक भावना वास्तवमे प्रशंसनीय अछि।
कहली हुनका कहानी पढ़ी के हमरा बहुत प्रेण प्रेरणा भेटल।
ह हमहूँ विश्वास छी जे एहन कहानी। सभ प्रत्येक विद्यार्थी आ युवाके अवश्य पढ़बाक चाही।
किसान केवल अन्नद्रता नहि अछि बल्कि राष्ट्र समृद्धि।
आधार रस्त्भ छथिति।
ह जब हम किसानक मेहनतक सम्मान करब तऽ। तखन देश आ समाज दुनू मजबूत बनत।
बिलकुल सही कह लियअ मेहनती किसानक ई प्रेरणादायक कहानी। हमरा सिखब त अछि जे धैर्य परिश्रम ईमानदारी। सकारात्मक सोच आ प्राकृतिक से प्रेम। बल पर कोनो साधारण किसानसँ। असाधारण सफलता प्राप्त सकैत छथि।
हँ बिलकुल। ओ मेहनती किसानक। सफलता केवल अपन परिवार धरि सीमित नहि रहल। बल्कि पूरा गाम लेल प्रेरणादायकके स्रोत बनि गेल।
बिलकुल जखन एक व्यक्ति मेहनत से सफल होइत छथि। तखन ओ समाजक बहुत रास लोकग सब के आगा बढ़वा प्रेरणा दे छै।
हँ धीरे धीरे गामक दोसर किसान सब। सेहो हुनकासँ सलाह। लेबे लागल आओ अपन खेतीमे। नवीन तकनीक अपनाबै लागल।
ई सच्चा नेतृत्व उदाहरण अछि जते सफलता ले। के नहि बल्कि सबक सङग बाँटल जाइत अछि।
हँ ओ किसान कहै छलए जे खेती ढ़ेर। समय आ सही योजना तीनू समामान रूपसँ आवश्यक अछि।
सच कह तो खेती मेहनतक नहि बल्ि बुद्धिमता आ अनुभव। सङगम सेहो अछि।
हँ आ प्रत्येक मौसमसँ पहिने खेतक। तैयारी बहुत सोची विचारी करैत छलै।
एहि कारण उनका फसल। सब प्राय नीक होइत छल।
हँ ओ समय समय पर कृषि विशेषज्ञ। सबको भेटके नव जानकारी प्राप्त करैत चला।
सिखबाक इच्छा मनुष्यके सदखन आगाँ बढ़बैत अछि। ओ अपन बच्चा सब। के सेहो कहैत छलाह जे शिक्षा आ खेती एक दोसर के पूरा क्षति।
हू विचार बिलकुल ई विचार बहुत। दूरदर्शी अ छी।
फसल काटने के समय पूरा परिवार मिली के खेत में काज करैत छले।
ह एकदमे बहुत बेघ शक्त होइ त छी।
ओ अपन। खेत मे कखनो बर्बादी नहि होयबाक दैत छले।
हँ अन्न स्मान करनाइ प्रत्येक नागरिक कर्तव्य अछि।
ओ गामक गरीबी परिवार सभक सहायता लेल समय समय पर। अन्न सेहो दान करैत छललाह।
हँ दान आओ सेवा त मनुष्य्यक सम्मान आरो बढ़ैत अ।
आ। ओ किसान कहैत छललाह जे। किसानक असली धन ओकर मेहनत आ ओकर माटिक होइत अछि।
बिल्कुल। ब्कुल ब्कुल।
ई वास्तव मे बहुत गहरी अर्थ राखैत छथि।
बिलकुल ओ कहिन चलिये असफलता। हेलो।
हेलो।
हुनका जीवनक प्रत्येक दिन मेहनत सेवा आ ईमानदारीसँ भरल छल।
बिल्कुल ई सम्पूर्ण गामक सामूहिक मेहनतक परिणाम छल।
हँ गामक लोकसभक हुनकर जिम्मेदारी। जमीन जन्मदिन किसान सम्मान दिवस के। रूपसँ मनाबैत लागल।
बिलकुल बिलकुल। ई सम्मान वास्तव निःस्वार्थ सेवा परिणाम छल।
हँ ओ कहै छले जे किसान। मुस्कराइत तखन देश मुस्कराइत।
बिल्कुल। किसान अपन सफलता के। अपन माता पिता परिवार आ धरती माता के दैत छलाह।
हँ बिलकुल कियाकि ई कहानी सिखाबैत छै। जे कठिन परिश्रमक। कोनो विकल्प नहि होय त से।
बिलकुल किसान केवल अन्न उपजात नहि अछि। बल्कि। राष्ट्र भविष्य सेहो मजबूत करैत छथिन।